साँझ बती देलियै यऽ देलियै कनि पाँच मिनट उठि कऽ
साँच बाती भऽ गेलै
हँ
सब आबि गेल परिवार मऽ
नहि एलथि हँ एखन बऊआ सब ट्यूशन पढ़ कऽ आबि गेल यै
बच्चा आबि गेल
हँ सात साढ़े सात बाजि जाइ छै
तीने गोटा छै एतऽ
हँ एतय तऽ तीने गोटा छै ओना परिवार तऽ बहुते छैहे छोट परिवार तऽ नहि अछि नेहरो मऽ छी तीन भाय बहिन सासुरोमे पाँच भाय बहिन छी तऽ से तऽ छनि जुटैत छी तहेन तऽ परिवार तऽ एहि छै
बड़कीटा
हँ तखन तऽ बुझाइ छै एतऽ तऽ तीने गोटा छीिय
परिवार में रहनाइयो ते जरुररीे छै ने ता परिवारो निक नीके लगै छै लेकिन मजबूरी छै कि लोग बाहर रहि जाइ छै।
हँ। हँ तऽ पाँचो भााय जे जुटबे है सासुरे मे कोनो कर्तव्यता हेतै तऽ अपने परिवारे से घर भरि जेतै।
घर भरि जाइ छै
हमरा तऽ नीक लगैया
परिवार होनाइ बड्ड जरूरी छै कि नीक लगै छै
हम तऽ अपना सब तरह सऽ निके होइ छै हँ कखनो मोन भेल फोने पर गपे सपे केलहुँ। सेहो होइत छै अपन कखनो बेर पड़ल। काज पड़ल तऽ दोसरके जरूरत नहि अपनेसँ अपन भऽ गेल।
केकरो कहि दियौ आ आबि गेल इाह ने होइ छै जे फ्री रहल आब। अपन सुख दुख अपन जेकरा जे मोन से करू भऽ गेले।
हँ।
सौस ननदि ससुर सभटा जरूरिए भऽ जाइत छै परिवारमे।
नहि रहै छै सएह ओकर अथी बुझैत छै बजै छै सएह बझ छै। बच्चे पोसु तऽ परिवार मे रहलहुँ तऽ तोरा बच्चा पोसैमे किछु बुझेबे नहि करै छै।
सभटा जे जे कहै छै अपना करैत जाउ।
दलक कोइ क दलक कोइ लक चल गेल कोइ मलिष तऽदलक। तऽ ओतेक भार नहि पड़ैत छै।
पानिओ तऽ सएह होइ छलै अपन बच्चा भेल बच्चा लग बच्चा अपन सभ। परिवारवला सब कऽ देलक।
तऽ सब मौसी नानी सब मिलके मामी मिल के बच्चा के सब अपन लोक ने रह।
माय के चिन्हते नहि परिवार रहते तऽ अपन सब ओहि कोरा ओहि।
तऽ आराम होइ छै हमरा आरके मानि लि ब भेलै तकर बाद फेर हमराके आराम भै। आब तऽ नहि होइ छै मानि लिअ असगरे पर भेलहुँ तऽ। नहि होइ छै सभटा अपने पर बच्चाकेँ खेलेबो करू बजेबो करू सभटा अपने पर। पहिल बेरमे तऽ रहैत छै चलि जाउ दोसर बेरमे तऽ फेर बच्चा सभ इसकुल ने भऽ जाइत छै। ह। परिवारमे। उपनयन तऽ भऽ गेल अछि। हेलो।